हँ बाजही
एहि पर कुछ देखाय कहाँ छै
तोर एप चालू नै तोरा नै दलकौ न ताकस अखन
कऽभी
तोरा टैक्स नै देलकौ हन
की जाने हम देखबे नै करै छीयै
टाक्स धन्यहेतौ हँ
कथी दै छै ई की करै छै
टाक्स मे कुछो नै एनाहि चारि पाँच आदमी स बात करबी ही
ऊ फोन केना कर हमरामे कहाँ अबै छै फोन करैवला
अच्छा दखै छीयै वीडियोकाॅल ह त अथी वीडियो कॉल करबी ने
हू
हँ माछ केना बनबै छी गे माछ कना बनबै छी
मछ क ल मछ बनबै छै
हँ माछ बनबैके छै
केना बनबै छै भूज देै छै ओनाहिते जेना सब्जी बनबै छै ओनाहिते मस बनै छै
की दै छी
जानीये जे जै मसला अई घर मे से शब्द द दै छियै ओईमे हे की खाली लसुन लसुन आ सरसो बेसी द दियौ
रसून सरसो वसी बन जेतौ जल
जल वएह पर बनतौ
लहसुन प्याज सरिसो मिरचाइ जीरा जतेक मसाला सब मसाला दब
भेजलिही पैसा मम्मी के
मम्मी के
हँ
तऽ मम्मीे के
हमरा मम्मी के
नहि
ह भेजदियो नऽ कुछ क केना कहै स्कुल मऽ लागै छ की
की
नहि नऽ मालूम छै
उ हूँ
हँ
केयगे रुपया भेला तोड़ा
अखन नहि बतेलको हन अब ई महिना पूुरते तब ने
महिना मे
हँ नहि दू बेर देने छै
उ कए दै छै
जेकर जे बनेने छै से
ई
तोरो मिलतौ जेना एखन हम बात करै छि तऽ तोरो मिलतौ ओहिमे सऽ
तोरा बेसी बिलताऽ
की मालूम जे हमरा से तऽ दाई कहै छलौ एगो के बारह रुपआ एगो कऽ आठ रुपआ
एना कीयै
कि पता
फोन करै वला के, हमरा मे कुछ अयते तब नऽ करबै हो
जबतक कुछो नहि लिखेलौहन ओइ पर
नई
हम करबो वीडियो कॉल तऽ देखैहि नऽ
हेबै ने करै छै
जे फरम भरलीही ओ फरम भैर के जे तकर बाद चेक फाइल कुछ तो लिखायल हेतौ उपरमे पाँच गो
हं त उएह भैर कऽ ओकर बाद कहाँ कुछो आबै छै
जीरो जीरो बाइ पाँच नहि एलो हन एखन
नइ
अच्छा तऽ ओतऽ सऽ रेफ्रेश कऽ कऽ देखियैन औतै तऽ
टास्क मे रेफ्रेश करयहे ने आबि जेतौ नऽ
नहि आब करबै फोन
हू हम देबै गाँव तब देखबै के के की की करै छै तब करबै हम
हँ हँ
हू
हे यौ अथरी तऽ अइ स नै होइ छै माँजेवला दियौ तऽ
इहो पर तऽ अच्छा बात छै
हँ इहो पर होइ छै एगो वीडियो कॉल वला ऑप्शन दऽ देते नऽ
स्पीकर वाला स्पीकर नै छैे से
कथी नहि छै
स्पीकर
हँ स्पीकर आ तकर बाद वीडियो कॉलके दऽ दुगोके ऑप्शन दऽ देतै तऽ खेले खतम छै
हू
फोन केना करै छु हमरा करै बला नहि आबै
हमरो ने समझ मे आबै छलै ओ अन्दर जााकऽ जीरो बाइ पाँच एतै ने ओइ पर क्लिक करबी तो ओपर एगो खाना बनैल रहतौ खाना मऽ नंबर डायल करबिही तब एतौ दाई बतेलकौ हन नई उ सब
तऽ करो
ककरो नै मोन तअ ककरो नै जखन अथी छै से आ तकरै हैं
नहि बतएलियै हन
गाँव जेबै तऽ बतीब गाँव जेबै तब बतयेबै
ओ
कह बारह तारीख भैये गेलय ओर आठ दिनमे
जेबही
बीस कऽ गाँव तअ जेबै अठाइस उनतीस सर अतऽ सऽ जेबै बीस क गाँव जेबै उनतीस क
आ ऐ-ऐ मे ने उल्टा - पुल्टा बात और नै चलतो
कथि
उल्टा-पुल्टा बात या नैै हेइत ओय पर
समझलीहि
करबे करै छै
नै कहिय देलियौ गाली- गलौज जे -जेना भऽ जाइ छै
हम नै ककरो नै करबै सब के कहबै हमरे करिये सब भेर दिन मे
ह ह ओही ठीके हेतोउ
नैयो एक- दू बेर ऐतै पाइ तब टाइमपास तोरे लअ फट तऽ
हमरा औरके एलै दाय कऽ एलै या तब हमर एलै
मम्मीयो मऽ कदै या खो देबै हमर मम्मी के तऽ खुब अयते मम्मी के कऽ देबै मम्मी के बहुते पाइ औतै
नहि तऽ पाँच गो लेल देबे करै छैय
भैर दिन मऽ लागल रह तै
पाँच गो टास्के पूरा करै के रहतै छै ओय से ज्यादा छै कहाँ
एक दिनमे
हँ
धीरे -धीरे बर हेतो भेजु धीरे- धीरे बढ़तौ हू
चैर मदिना तऽ भऽ गेला
बारह मिनट कऽ बाद ऑटोमेटिक कैट जेतौ
एह बारह मिनट टाइम नैह छै हमरा लग
किया
आ अल्लू छिलै छी हम छिलै छै माने छिल लेलियै
हँ-हँ ठीक छै तऽ कले ओनहि काम हे
गै तोरा डर नेै होय छौ जिया
रख
हू रुका रखै छियै। तऽ आय काम पर नहि गेलहौं।
काल्सँ जेबै।
कएऽ बजे पहुँचलो
दस आय नो बजे
काइल पकड़लहो आइय पहुँच गेलो
काइल पर सुकर कऽ पकड़लियै न गे
हू
बडडे मऽ ने गेलहि गे हैं
धिया पुताक के बर्थडेमे नहि जाइ छी।
किए
ओनाइते
एतऽ छै की ओते गावमे में
गावमे
हॉस्पिटल मऽ छथिन नऽ
हेय कोन हॉस्पिटलमे
बहेड़ी वलाा हॉस्पिटल मे।
भैय कहलके रेह
हूँ।
भेजे आब हमरो टास्क पूरा भऽ जेतौ।
कैय गो भेलाह
अखन पहिलाे तोरे करबो केलियौ हन।
हँ आब करबय ककरो आओर। ड्रम मऽ सऽ लऽ लिअ।
आओर ककरा करू
आबै ककरा दाइ के करबै गुलबाक के करबै अनु करबै
अनुआ कहाँके अनुआ के चालू नहि भेल छै।
आ मैसेज केलक फोर्म भर दिया से
भरि देलकै हन रिचार्ज नहि छै ओकर ओ टी पी नहि एलै हन।
हेय
हूँ।
तऽ दोसर नंबर द देतय रहे नऽ
दोसर नंबर केना दऽ देतय।
ओहि नंबर पर फोन जेतो काटि दही।